हेलो
की हाल समाचार छै यौ
की हाल छै अपन कहियो ई खतम हय लेकिन केसबा जेबात से की कहू अहाँके धह नष्ट आदमीे हँ से तऽ बुझिए गेली
कोनो समूहमे एक
खतम छै खतम छै खतम जगह काटि देलकै चर्च मे त तहन कहैया कि जे हम कहाँ करलहुँ
ऐं यौ अहाँके केना की छै मौसम
मौसम के तहने मेघ लागल छलै तहने रौदा होइत छै भरि दिन तऽ हयाद झाँप तोप झाँप तोप कऽ रहल छै एखन रातिमे
से की कहू
सौँसे गर्मी छै कि सौँसे गर्मिये गर्मी छै की कहू
आब तैमे आइ भोरेसँ भोरकबा रौद उकि गेल अहाँके ओ अहाँके आओर अथी के जान लेने छै
हँ हँ सहहिए की
तहन कीसभ खेनाइ बनल छलै यौ
खेनाइ बनल छलै सोयाबड़ी बनल छलै ओ नहि बनैए सोयाबीन अल्लू भात ठीक छै एक सङ्गे कहबै मास एकदम कहि खुआ देब अपना हाथ के तऽ देख छियै फैन भऽ जबै कहबै जे खुअभिय बना- बना कऽ
अहाँ कहियो खुएलियै हँ अपना हाथ के अखने अथियो हो अछि छै मौको अछि
एहन माँस तु बना अच्छा हिनका जाय दियौ दिल्लीए पापा जायवाला छै बुझलियै ई जता अहाँके जता लेकिन शनि रैब मे जता लगिन ई बीच मे एकैस बाइस के उ जइया चारि पांच दिन ले एहि दिन एक दिन बनाबै की अहाँ के सबके इन्वाइट करै छी
हँ
आ दुनू आ तीनू आदमी इएह चापि देबै बैस कऽ
सोया आ सोया चाप
हँ चाप नहि सोयाबीनके बनै छै सोयाबड़ी अरे खेनेबै या नहि खेने एबै तऽ नया टराइ करबै देखबै मस्त एकदम अरे बिरियानी टाइप मे नऽ नॉन वेज बिरियानी जकाँ अथी वेज सॉरी भे भेज बिरियानी जकाँ बुझलियै भात रहत हँ चाउर भ उसके रहै छै भात रहै छै अथ प्याज प्याज त्याज े छै आलू रहे छै सोयाबीन रहे छै मस्त लागे छै खाद अपना हाथ के हम देखै छियै कहै छै मस्त बनल छै से एकदिन तऽ फीके फीक की जे खुआ देबौ हम अपना हाथ के सब अो ई के आगा मे फीके फीका छै
हमरा घर के पाछुए मे पोखरि छै ने
हँ माछ मरैल ह देखने छीयै अहाँ तऽ देखे जे रही जे अथी वाला
ओ वला नहि ओ तऽ दियाद वला छै ई वलाा एकटा घर के पाछम छ ब रकीटा के पोखरि छै ओहिमे दीदी बैसाल बंसी लऽ कऽ बुझलियै ओ बंसी छिपलक हँ हमरा घर मे दीदी के भायजी के हमरा सबके अबै छै
बाहा हमस ई काज रहल
सुनियौ ने तऽ सबसँ पैघ छै दीदी ओ बैसले बंसी लऽ कऽ लगभग अहाँके अढ़ाई किलो तीन किलो के अथी रोह माछ ऊपर आबि क छुटि गेले बंसी टूटि गेले बुझलियै ई चीज भनक लगलनि पप्पा के ई चीज भनकक लगलनि पप्पा के जे आब छुटि गेलै बझियै तुरन्त पपा एला देलखिन जखने देलखिन खपड़ माछ बुझलियै हँ बंशी देलकै पापा एक बास से बंसी बझलियै ओकासँ पपापा बैसलाह ओ मतलब छै तऽ दोसर के मतलब छै डोढ़ियात के आ रखने छै मलहबा सभ तऽख नहि ने कोनो एहन नहि छै म
बुझलियै पापा देलखिन तहन फेर सुनियौ ने तहन फेर पापा पैसला पपा पप्पो बेर वएह भेलनि एक बेर आब सबके टेंशन भऽ गेलै कोन एहन माछ छै जे छूटि रहलै बार बार तखन फेर एकबेर आओर देलखिन बंसी
छलै ज जह ओकरा बचै छलै ह आ फेर घुरि फिर के आ कु्ताक के बोर लए प्रान त्याग लए तैयार छैे कहू आ
मे की अन्तर छै
सएह तऽ कहै छी आटा आटाक के बोर लए प्रान त्यागय लए तैयार छलै
देखियौ ई चीज ई चीजहाँ हमरा न कहू ई चीज हमरा केशव के हमरा अपन वला गप याद आबि जाइया हम गेलियै अो नहि आयल फेरसँ हम जा कऽ चाहै छीियै ओकरा एहिठाम
ठीक य त जहन बजेने रहे तहन एलेै कििया नहि ओ यौ
हमरा आओर चीज लएनाइ छै भइ एक दिनके अहाँ खेल नहि छोड़ि सकैत छियै हमर सभके खुशी भऽ जाय कोनो दोस्त अबैत छै आइ अहाँ आयल छलियै आइ यहाँ पहिल पहिल हमरा एतेक मोन खुशी आ जे अहाँ जे आयल छी हमरा एतेक मोन खुशी छै हम पन्द्रह मिनट नहि पहिले दौड़ले चलि एलियै भााय पढ़ाई लिखाई तऽ सब दिने होइ छै
आ जे कि अो खुद बजेने रहहिय
हँ ओ कहलक अपने कहलक भायइ हम कहलक हम जायब कनि किताब ले कहलक कि किया जायब हमरा पास एहिठाँ आउ
सैह बजा क तहन कहै छै
नहि कहलक कि हम खेले छी आब अखन नहि आउ आइ अब पहुँच गेलहु आधा रस्ता तखन ब तामस उठल हम कहलिये जा हमरा अबैे के नहि इच्छा
पैंसठि कि सत्तर टाका मे तऽ ओ किताब दै छै ए की स सएह ह जे भी ककरा म लेलेलियै पचासी रुपैआक कना दुकानमे
नहि यौ कन्हाक भए छै एतय
कन्हा मे सरस्वती पुस्तक भंडार गाँधी चौक लग जे छै अच्छा ओतय ओ बेसी लऽ लेलक पचास रुपया सत्तर रुपया ओकर दाम छै
जे से पहिल बेर लेलियै बुझैके छलै हा स्पीडी छलै
हँ सत्तर रुपया दाम छै
हँ तऽ अपन उएह अथी केलहुँ
राजनगर मे नेहरू चौक ल एगो किताब दुकान छै नेहरू नय ओतऽ गाँधी चौक लग छै ओतऽ कन्हा दोकान छै ओहो महग दै छै एगो ओ गंणेश गाँंधी चौक से उत्तर मुहे घुसबे अथी मुहे अथी उतर मुहे नेहरू चौक दिस तऽ नेहरू चौक से पहिले अबे छै एकटा द बाया मे किताब ओ दुकान ओ हँ ने कन्हा दुकान मे कन्हा दोकान में सबटा किताब भेट जायत अहाँके
आ नहियो बेटत तऽ दू दिनके समय लेत लेकिन ओ मँंगबा देत
ओ एन सी आर टी के आहू चस्का चढलयै केशव जकाँ
नय नय ओ ओसभ नवका परचस्की छल हमर तऽ अहाँके आठमा तक भऽ गेल छल खतम नमा दसमा बचल छल एगारहवीं बारहवीं त हमरा जे आब अहाँ के एस सी आर टी पढ़ ले छै गलतीसँ लेकिन आब फेरसँ हम अहाँके ओकरा अथी करब बदलि कऽ ओकरा ई पढ़ब ई सब नवका पर चढ़ले हमरा बहुत पहिले से ई सब चीज के अछि
हँ ओकरा तऽ नबका चस्कि चढ़लै नया नया मे सांझो हमरा फोन करते डिस्कशन चढ़बे ले अथी के ज्योग्रफी भूगोल के
पवन के कखनो फोन करै छलियै तऽ कहतै नय नय गुंजेश उ हँ केने छलु काकी लै तऽ कहितै की नय नय गुंजेश अहाँ नय बुझैय छियै एन सी आर टी पढ़नै बड जरूरी छै इहो हमरा सभटा पढ़ा देलक आ ओकरासँ जखन ई परीक्षा दऽ क यैल हए अहाँसभ संगे अठहत्तर पोस्टवला तऽ हमरा कहैया कि ऊह ई सब नय पढ़बाक चाही हमर सब एकेटा चीज पुछिलेने छै खाली घटना चक्र पढ़ू बुझलियै
हू ग घटना घटना चक्र प्रीवियस इयर दै छै सब आ पेटर्न परीक्षा नया नया परीक्षा मे चेंज केने जा रहल छै तऽ पिछिला परीक्षा पिछिला क्वेश्चन देख के अहाँ की कर देबै
देखियौ मेन छै जे अहाँके से पिछला क्वेस्चन देख कऽ किछु नैय कहलिय क्वेश्चन रहतै उएह लेकिन ओकरा पूछेके तरीका अलग रहतै
घटना चक्र मे छै पूरा पिछला सभटा दऽ दै छै उठा कऽ पिछिला जे भेल तकर प्रवियस ईयर देखैत रहियौ अहां
तऽ पहिले अहाँके क होय छै चारिटा क्वेश्चनमे से अहाँके एकटा दैके बुझलियै चाईरटा प्रश्नमे से एकटाके अहाँ उत्तर दियौ आब की छै क्वेेश्चन उएह रहतै
हमरा फोन तोन नहि कयेलक ह पावना लेकिन आब हमरा लगबो नहि करैए जे आब हमरा ओ करत
नहि करत पवन फोन हँ अहाँ किछ जादे काल्हि ओकरा धऽ लेने छलियै
ओकरा भऽ गेलै जे बेचाराके हमरो वपार बेकार कहै लेकिन गलत कथी कहलै दूटा गप तऽ ओ तऽ गप तऽ जगजाहिर गप छेहो तऽ ओइलै तऽ एकरा लेकिन ओकरा लेकिन ओकरा ई होइत त आब जे ई ई दूटा बुझि गेलै त औरो गप ओकरा बुझल हेते ओकरा सेहो ने होयत होय जे ई दू टा गप्प एकरा पता छै तऽ एकरा आओर नय गप्प पता यै
से जे हमरा ओकरासँ गप भेल तऽ ओ कहत ई नय लागल जे डरायल तरायल छै ईसभ किछ नहि अपन खूब नीकसँ गप्प केलक बुझलियै इहो नहि जे अहाँ किया कहलियै विशालके आब अहाँ ऊत्सभ गपपर नहि कहबै
नय नय हम किया कहबै अपने कहत तहन कहबै अपने कहते किछो तहन कहबै यो तऽ शत्रु समान समारोह भेलै तऽ ओहि दिन बाजल
हूं
आयौ तऽ ई अलफा एकेडमी के ई बीटा एकेडमी सब के की हाल चाल छै राज
हम तऽ कहलियै ने भायजी के ओ खोललैथ हमहु खोल ले छी लेकिन कुदत आही के बच्चा सब तऽ कहलथ की ठीक छै सब खोलके आहू खोलि लिअ की नीक गप छै
ग्रुप डी के नवका बैच देलखिन कथी
बीस तारिख अहाँके उद्घाटन छैय
ओकर अकडमी के ओकर के करतै उद्घाटन मे कथी हेतै जेनाकि
नहि पता लेकिन चलब कि जायब किए नहि खााय पिय मे माहिर आदमी छी केहन गेल पता करे छीय ओ मतलब केओ नय केओ त जरुरे ओकरा नय तऽ सुमित
ओकरा क एन उद्घाटन मे ओ की करतै ओ उद्घाटन ओरा दू टा क चार टा विद्यार्थी छै उद्घाटन
नहि यौ दूटा छै दरोगावला दूटा दरोगा वला छै आ बाकि हतै इमरे उमरे वला त ओका
कहि दै छी ई गप मानौ यदि ओ एकेडमी चलबैत रहलै न चलबैत रहले ने तऽ हिनका लग तऽ पुरना जे बच्चा छै तऽ आब नहि छो जे आब सतरटा जाइ छै ओ तऽ आब आइ ने कयल जाउ क एक साल बाद जेना आब जे चलि गेल छै जेना हमी यहाँ चलि गेलियै कोनो बेर रिज तऽ फेर जेबै तऽ ओतै लेकिन ओ जे नया खोललकै तऽ नया बच्चा जे छै से हिनका में बहुत कम औतनि ई
देखियौ मेन छै देखियौ अहाँके बात की भऽ जाइत छै तऽ बच्चासँ बच्चा आकर्षित होइत छै आइ हम जे गेलियै हम अपने मने तऽ नहि पहुँच गेलियै हम जा सकै छीयै ओहोमे लेकिन अहाँ हमरा बज लहुँ जे आउ गुंजत त नीक छै त हम अहाँं गेलियै अगर सएटा जत रहते तऽ डेढ़ सए ओके आशा रहतै बुझलियै आ जतऽ पाँच सभटा जेतै तऽ साते टा पुरतै तऽ एकरा जमैमे कनी समय लगतै
समय लगतै लेकिन देखबै हम कहै छी यदि चलेलकै तऽ ई ओवर क देते हिनका से हम बुझे छी किएकि हमसभ जे कियाकि कियकि हमसभ जे दौड़ल जइयै ने मतलब ओ कहियो हुनको ओकरो संगें दौड़ियै रोड रनिंग मे जइए अ तऽ रहि कि नहि र शुरू शुरू मे शायद हँ तहन आहां नइ चल्बै त अथी रिजल्ट तिजल्ट स पहिले बुझाइयै त हँ तं इमहर जे पइन इम्हर जे पानि भेलै न
हां
ग्राउंड पर पानि जम ह त रोड रनिंगग मे जाम सब जइय तऽ स्मित भा लेने जइयै ओकरा सबके तऽ संगे जइये दौड़ ला त ओ अथी वाला ओ रोड रनिंग वाला मे काली मंदिर तक बढ़िया स्टेप वाला में तो बढ़ियां दौड़बे बतेबो करे परर्सन तुम्हहारा मतलब अहाँके पयर के पोर्षण गलत अयै
देखियौ कोनो भी कोनो भी काजमे की छै अहाँ करैत करैत अहाँ ओकरा सीख जेबै बुझलियै ई
ध्यान नहि दै छथिन ई मानौ या नैय मानौ
से तऽ छै देखियौ कतेक आदमी नाम पर कतेक आदमी नाम पर बिका जा छै बुझलियै ई हिनका हिनका दिमाग में की बैस गेल छै हिनका दिमाग मे की बस गेल छै बुझलियै आब जे हम क देलियै से केकरो बुते नैय हेतै
हँ उएह ई कोनो गप भेलै हँ ई कोन ई घमंड जे छै ने घमंड बड़ी खराब चीज छै
भगवान घमण्ड जे छै से भगवानके खेनाइ छनि कखनो ई चीज नहि करियौ अखनो ई बहुत निश्चिन्त छथि अखनो ई बहुत निश्चिन्त छथिन जे हमरा केओ नहि किछु कऽ सकैया ई अथ खोलि कऽ लेकिन ई बहुत गलत छै कियेकि तऽ कखनो ओकर लाइफ अथी भऽ सकैये जिंन्दगी बदलि देतै आ सभटा बच्चा उलटि कऽ ओकरामे चलि जेतै
हँ देखबै अहाँ से ओ बहुत हिनका टक्कर देतैन आब हुनका तऽ ओ रोशन गप्प नहि केलकै ओकराँ गप्प करऽवला रहै से तुही कहलह जे गप्प कहलकै हन जे गप्प करतै तऽ ई कहलकै नहि नहि नहि गप करै लए तऽ ओ कहलकै ओ कहलकै
रसन बीस के आबै छै हँ हँ
तऽ उद्घाटन करतै तऽ ओ रहतै
हँ नहि ओ रहतै से नहि कहने छलखिन ई तऽ आय नऽ अथि केलकै समयके बारेमे जे ई ओहि दिन रहतै आ बाँकी अहाँके ओका ई ओकरा पहिले से अबै के छल योजना जे आयब हम
अच्छा
तऽ आब एतै देखियौ की होइ छै
कि हेतै जहन ओ सोचि लेने जहन ओ सोचि लेने छै जे हम खोलब तऽ आब मना थोड़ी मानि लेतै
मना तऽ हँ सब बुझि गेले हेँ जे फल्लाँ बाबू खोलि रहल छथिन तऽ ओहिमे तऽ सभ बच्चो सभ बेजती भऽ जेतै हेबे करतै नहि वला तऽ कोनो सवाले नहि छै आब देखियौ की होइ छै हमरा सबके की अय कोनो भगवान के कहै छियनि
हँ भाइ जे करै से कतहु पहिले निकलै तहन किने हँ सएह गप्प छै हँ की करब नहि करब से सही बात छै यार
आब देखियौ पहिले खुले जेबै बिस तारीखकेँ कियाकि तऽ नाश्ता बटेतै
एक मिनट
नास्ता बटेतै तऽ चलब नास्ता बटेतै सब गोटे चलब बुझलियै खा पी कऽ नास्ता खा पी कऽ दुनू आदमी नास्ता खा कऽ दुनू आदमी चलि अबैत रहब
की